हेलो
हेलो प्रणाम सुनीता दीदी।
राम राम गीता।
कतेक दिन बाद गाम एलियएस सहर कने बदली गेल अछि मु गाममे वहाम आ छै
सही कहिलए, शहर तऽ चमकी रहल अछि। मॉल सिनेमा मेट्रो, मुद्दा हमर गाम के आबो कच्ची सड़क रातिमे अन्हार, इसकुलमे मास्टर नहि ई विषय कतऽ अछि?
हँ दीदी आजादी के पचहत्तर साल भ गेले। गाम के हालत देखू, बरसात मे घुटना भर पानि, कीचड़ बूढ़ पुरान गर्भवती महिला के अस्पताल ल जायबे होते। छैक। तऽ जान जान पर बनि जाइत छैक।
सड़क तऽ सबस पैक समस्या छैक। पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लागल अछि पाँच सालसँ मुद्दा सड़क नही बनल हँ। ठेकेदार आधा पाइ खा गेल, आधा नेता।
बिजली के हालत देखू। दिन मे चार घण्टा, आबैत छी ओ है ओ वोल्टेज गर्मी मे पंखा नहि चलेत अछी बच्चा के पढ़ाई चौपट, इन्वेट वाला चाँदी गरीब के दुर्गति।
हँ हमर समयमे लालटेन युग्ग छलै, आबो रह। अछि, सोलर लाइट लगले छले पंचायत मे। छओ महीना मे खराब भऽ गेलै। क्यों ठीक करैवला नहि।
पानी के समस्या सेहो ग गंभीर, चापकल सूखा गेल। चार गाम मे एकटा टंकी छै ओहे दिनमे एक घण्टा पानी दे छै, महिला सब दो कोस दूर मे मात थाममे ले के अनत अछी।
आ जे पानी ह अवैत अच्छी सेहो दूषित। सबमेक आइरन भरल, ओकरा पी बी पी बी बी पी बी के लोड के पेट मे बीमारी, चमड़ा के रोग भर रहल छै। आरो लगायबै के पाइ ककरा लग छैक।
हँ, स्कूल के हालत देखी। के रोएबेक मन करैत अछि। भावन जा ज छाद पकेत अ छी। पाँच क्लास लेल दोटा मास्टर ओहो हफ्ता मे तीन आबे तऽ छली। मिड डे मील में कीड़ा वाला चाउर।
हँ, एहि लेल तऽ लोक शहर भागि रहल अछि। गाँव में पढ़ाई नहि, इलाज नहि, रोजगार नहि? युवा सभ दिल्ली, मुम्बई, पंजाब मे मजदूरी करय ल चली जाइत अछि। गाम में खाली बूढ़ पुरान बचल छैथ।
हँ अस्पताल के नाम पर पी एस आछी दस किलोमीटर दूर। होर डॉक्टर नहि, दवइ नहि। सुई दवाई लैले शहर जाउ रास्ता में कतौ के गर्भवती महिला के जान चलि गेलै।
हँ आशा दीदी, आँगनबाड़ी, कार्यकर्ता बीमारी की करत। ओकरा चारि हजार रुपैआ महिना भेटैत छैक। ओहिमे सब काम, टीका, पोषण, जाँच। ई साइकिल संग गाँव- गाँव घुमत अछि।
रोजगार के कओ नाम नाहि। खेती मे फायदा नहि, खाद बियाा डिजल महगा। फसल मे सही दाम नाही। किसान कर्ज में डूबैत के आत्महत्या कर रहल अछि।
हुं, मनरेगामे काम भेटाइत छैथ। सए दिन, ओहो दू सए पचास रुपैआ दनेक। ओहिमे परिवार केना चलत? आ पेमेंट छ महिना पर अवैध अछि। लोग मजदूरी के फायदा उठबैत अछि।
गाम मे उद्योग धधा कुछु नहि अगर छोट मोट कारखाना खुली जाइत त। लोक के गाामे में काम भेटी जायत पलायन रुकि जायत।
बैंक सहकारी समिति सब कागज पर अछि। लोन लेल जाउ तऽ हजार कागज गारंटी मागत गरीब के केओ गारंटी नहि लैत अछि। तखन मजबूरन महाजन स पाँच परसेंट। ब्याज पर कर्ज लेैत अछि।
हँ इंटरनेट मोबाइल टाावर से हो ठीक से न नहि अछि ऑनलाइन फॉर्म भरबक होइते छैय तब पाँच किलोमीटर दूर बाजार जाओ डजिटल इंडिया के बात होइत अछि मु नेटवर्क नहि।
सफाइ के कियो व्यवस्था नहिं नाली जाम कचरा के ढेर स्वस्थ भारत के बोड लागल अछि मुदा शौचालय में पानी नही लोग फेर सब खेत मे जाइत अछि
ह तखन दीदी गामके विकास केना है यतै सरकार योजना तऽ बड़ बनैते अछि।
पहली बात सड़क, बिजली, पानी ई तीन चीज बुनियाद अछि जखन तक ई नहिह हकैत कि ओ विकास नहि हकैत सड़क खकत तऽ डॉक्टर मस्टर गाम आ बिजल हकत उद्योग लागत
हँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सौभाग्य योजना जल जीवन मिशन सब योजना छलै जमीन पर उतेकेक नहि अछी भ्रष्टाचार खा जाइतइत अछि।
एहि लेल पंचायत मे मजदूर मजबूत करय पड़त। मुखिया सरपंच के जवाब देही तय करय पड़त ग्रामस सभा में हर फैसला पर चर्चा होउ सोशल ऑडियो। ऑडिट होउ जे काम भेलै से जनता देखै
हँआ शिक्षा तऽ स्वास्थ। स्कूल मे शिक शिक्षक के बहाली होई। ट्रेनिंग होई बच्चा के कम्प्यूटर इंग्लिश सिखावते। पी एस डी में डॉक्टर नर्स दवाइ चौबीस घण्टा उपलब्ध होई। तेली मेडिसिन शुरू करू।
हू रोजगार गाप में जे चीज उत्पाद होयत छै मखाना आम लीची मधुबनी पेंटिंग ओकर प्रोसेसिंग यूनिट गामे मे लगाउ किसान के एफ पी ओ बनाउ सीधा बाजार से जोड़ू
हां डक्ट योजना के सहीसँ लागू करू, हमर सहरसा के म खाना भागलपुर से सिक्स मधुबनी के पेंटिंग एकरा ब्रांड बनाउ, एक्स पोर्ट करू।
खेती के आधुनिकीकरण ड्रिप सिचाईं, जैविक खेती, सोशल पम्प, पर सब्सिडी दियौ। किसान के मोबाइल पर भाव, मौसम के जानकारी दियौ। कृषि विज्ञान केंन्द्र के सक्रिय करू।
हम्म महिला के सशक्तिकरण जीविका, समूह, महिला, सामाख्य के मजबूत करू, सिलाइ, ब्यूटी पार्लर अचार, पापड़, मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियौ, बैंक सऽ लोन दियौ।
और युवा के स्किल डेवलपमेंट आई टी आई, कौशल विकास केन्द्र गाम-गाम खोलू। पलम्बर ऐन इलेक्ट्रिसियन, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर सिखाउ डीग्रीसंम बेसी स्किल के मांग छकए।
हम्म डिजिटल कनेक्टिविटी, हर पंचायत मे आपटिक फाइबर फ्री, वाइफाई, सी एस सी सेंटर से सक्रिय करू, किसान छात्र महिला सब के डिजिटल छात्र साक्षात बनाउ।
पर्यावरण, गाम मे पोखरी इनार के जीर्णोद्धार करू, गाओ लगाऊ गाछ लगाउ, जल संरक्षण करु, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाउ गोबर गैस प्लांट लगाऊ, खादो भेटत गैसो।
संस्कृति के सक्षण, मैथिली भाषा लोक गीत, समा चक्केवा, मधुबनी पेन्टिंग के बढ़ावा दियो टूरिज्म के विकास करू, लोकके अपन गाम पर गर्व होइ।
अहाँ सभक जरूरी, जनताके जागरूकता अपन अधिकार लेल लड़ू, वोट सोचि समझि के दियौ काम नहि करे वाला मुखिया के, अगिला बेर हराऊ आर टी आइसन सवाल पूछू।
हँ दीदी सरकार के संग-संग हमरो सबके बदलू पड़ी गाम के गली, सड़क सफाई खुद करू भेदभाव, जाति-पति खतम करू, बेटा-बेटी मे फर्क नहि करू।
प्रवासी बिहारीके सेहो रोल छैक जे बाहर कमा रहल थची से गाँवमे स्कुल, लाइब्रेरी, अस्पताल लेल दान देथू। अपन अनुभव गाम के युवा के संग शेयर करतून।
हँ दीदी ठीक छै तऽ बादमे बात करी फिर। आभी जरूरी कल आ अ छी।
ठीक छै।
ठीक छै।